हलो जी, जय झूलेलाल
कीअं आहियो तहां?
मां बढ़िया आहियां, तव्हां ॿुधायो?
मां बि ठीकु आहियां।
तहां हिन मइल मैसेज कयो हो, तव्हां ई आहियो न? हुन में नाम कुझु अलॻि थो अचे, रे रेखा गेलानी ऐं हिनमें कुछ सिमरन गेलानी। हा च
हिंयरन महिमान आहिन न जी वजह सां दीदी।
हम
इन नाम सां मुंहिंजा अकाउंट वकाउंट आहिन न, हिन वजह सां। हु मुंहिंजो निकनेम सां ठरतलु आ व्हाट्सअप जी आई डी।
अच्छा, ॿियो किथां ता ॻाल्हायो तां?
मां, इंदौर मां ती ॻाल्हायां दीदी।
अच्छा -अच्छा, बि बिह न त हो मां भूसावल मां।
कित्था?
भुसावल मां।
अच्छा- अच्छा
हम्म, ॿुधो हूंदुव न भूसांवल।
हा असांजा रिलेटिव रहींदा हिनि हुते रिश्तेदार रहींदा इनि
अच्छा, पो आया बि हूंदव तहां त?
मां त ॾाढी नंढीं हम तॾी आई हम।
अच्छा। हम्म, तहां मैरिड आहियो अनमैरिड आहियो?
अनमेरिड आहियां, फर्स्ट ईयर ती कयां मां।
अच्छा -अच्छा ठीक आ।
जी तहां मैरि
ॿियो ॿुधायो, हा- हा मां मैरिड आहियां।
अच्छा।
हम्म, ज्यादा टाईम न थियो आ चार साल ई थिया हिनि।
अच्छा -अच्छा
हुं ॿियो सभु बढ़िया आहे, तहां ॿुधायो?
सभु बढ़िया हिते बि सभु बढ़िया, तहां रोटी वोटी खाई वरतव।
हा हा तहां खादव?
हा खाई वठी कॾीजो।
ठीक आ, ॿियो ॿुधायो कॾी खां ज्वाइनिंग कई तव तहां?
अॼु खां ई दीदी, फर्स्ट कॉल हुयो सैकेंड कॉल आ तहांजो।
अच्छा -अच्छा अरे तहां पुछुव न त जीअं तहां पुछियो पिया त तहां चयुव न बिह्यो त मतिलबु कीअं मुखे फोन अची वई। पुठियां त मां चयमि हाणें केहिजी आई आ त छा कंहिंजी कटियां
सही आ - सही आ
हम्म, उहोई मायूं करनि ई इयें तियूं की भई छा चएबो आ कटे तियूं छॾनि या रिसीव नथियूं करनि असां चिड़ ता खाऊं त अॻिलो माण्हूं बि चिड़ खाईंदो न वरी।
सही ॻाल्हि आ
हुं भई हा चई करे बि खणनि नथियूं पयूं फोन
समझी यम मां समझी व्यम।
हम्म, चवनि तियूं पयूं भले कयो -कयो वरी पो खणनि नथियूं पयूं
हा हंसने की आवाज़
ॿियो ॿुधायो, इंदौर त तांहियी मस्तु सिटी आ वॾी।
हा बढ़िया मस्त
इंदौर में मत मतलबु, देवास जी छा था चओ नांनांणनि में
नानाणन आयल आहियां हाली त मां।
काथे तव तहां या नानाणा?
इटारसी एम पी।
अच्छा -अच्छा हे इंदौर जे पासे में देवास आ न?
हा देवास आ न।
उते मुंहिंजी मासी बि रहंदी आ।
अच्छा अचो त ॿुधाईजों कॾहिं मिलदासीं।
बिल्कुल बिल्कुल न थींदो आहे अचण हाणे असां। देन व्यास मतलब कुछ टाइम पहरियूं ॿ अढाई महीना पहरियूं। मां उतां निकतम तॾहिं बि मासींय घर न वयम्।
थींदो ई थींदो ई हो आ। आऊ किथे शादी पार्टी हुजे त ई वञी पाईंदायूं न त वञी न पाईंदायूं।
न सम्झो इन। मां पांजी मासी वट तढी वई हुयम जॾ मुंहिंजा मासड़ ऑफ थीया अॼु खां मतलब समझो।
हा।
ॾह साल खन पहिरियों हुन खां पो मां वई न आयां।
अरे वापरे।
मां मतलब वई न आयां, न थींदो आ। चाहे मुंहिंजे पेकन मां बि न थींदो परे थो पइजी वञे न परे ज पंध नथा वणन भाई।
न बिल्कुल न वणंदा आहिन असांखे ई न पुराईंदो आ।
हितां त वरी पो ट्रेन आहे ई न इंदौर ला बस में अचणो पवंदो आ।
हा, पतो आ बस में ई अचणो पयंदो आ।
हाणे त असां आयासीं त ॿाहिर रोड आयास कार खणी करे पंहिंजी। हूअं बाक़ी बस में अचणो पवंदो आ।
पर बस में त ॾाढी परेशानी थींदी आ माँखे त बस वणंदी न आहे सूट ई न कंदी आ।
मूंखे पाण खे सूट न कंदी आ तॾहिं त कार खणी आयांस न असां।
हा मूंखे बस बिल्कुल सूट नकदीयां मां बीमार थी वेंदी आहियां।
हं। उहो ई न कॾे हेेरी परे वन। त ल लगन बस हिकॾीं हुं वञो ॿिए ॾींहं ते हुते। आऊ भाईरव। ट्रे ॾींहं या चोथेॾींहं ते रिटर्न घर अची करे ट्रे चार ॾींह बीमार मांण्हूँ।
बीमार। बीमार अची करे वरी घर जी सेवाऊं करे माण्हू।